नमस्कार।
और बतै छी न आहाँके समसा सब नीक छैय?
हँ इहाँ के तऽ समाचार नीक छैय।
और बताइ न खाना उना खा लै छियै आहाँ के
हँ याहाँ के तऽ खाना उना खा लै छी आहाँ के खाना उना खा ले ले छी।
हँ हमहूँ खा लेल छी।
खाना मे कथी कथि खैले छियै आहाँ के
हम तऽ मतलब चावल, दाल, सब्जी इहे सब खेलियै।
ई बड़ा नीक नीक चीज खैलै छियै ना।
हूँ आहाँ के की खैलियै या।
इह अखन तक खैली यै दाल खैली य भात खैली य अचार खैलियै ओहि मे आम के अचार चटनी मिल गेल छीय ओहि मे बड़ा नीक लागै छै आ चिकेन खैले छी रात के आ मटन खैले छी अण्डा खै लै छिये। इहे सब खैले छिये
हँ चली आहाँ के तऽ बहुत नीक खाना खैली ह।
आहाँ के रात के कथी खैले छी।
हँ तऽ रात सब फ्री रहै छी।
कथी कथी?
और बताय छी ने आहाँ के कन्हा सर जी के बारे मे सुनै छी। ब होबै छै तऽ बहुत मतलब पैंट गीला क दै छै मार के।
ओ ओ बड़ी मारै छी मास्टर लेकिन बचपनमे खराब लागै छै लेकिन अभी अच्छा लगै छै उ मास्टर।
कहै छी दिमागमे भूसा भरल छै अहाँके।
ई तऽ बात छियै ईसब कहै छी खूबे।
आ गिन के मारै छी सटका से।
गिन गिन के मारै छियै लागै छै यही नु। ओखनि माजा आबै छै मास्टरसभके मारैमे लइका सबके। ओहिसँ मारै छी कू बेर कि नहि।
ठीक कहै छी अहाँके।
हमनिओ कइसे शौक रहै छी से मास्टर हम पढ़ै छी तऽ मारै छी लइका सभके अइसे। नय।
हू।
कहय छिये अहाँ के खाना पीना खा ले ए अथी कऽथि मोतिहारी लय छियै ई वाटर पार्क।
हू चैलेय छी अहाँके चलबै तऽ हमहूँ चलबै।
हँ जरूर। आ वाटर पार्क मे चलैय छी नहाय हई कथी। ए अथी पार्क सभमे घुमले छै हय गाँधी मैदानी इ सब।
हँ घुमले छिये।
बाह अहाँके तऽ घुमले छियै हम ई ईस ना घुमले छियै। चलै छीये ने कभी घूमे तऽ हमरा कहै छीये ठीक छै।
हँ ठीक छै चलबै तऽ कहबै अहाँके अहाँके मतलब मोतिहारी मे चारका पार्क मे घुमैय छि।
हँ घुमरे छी। इ ने चारका पार्क घूमले छीये नहूला पार्क घूमले छीे गांधी मैदान घूले छी। ई बड़ी नीक नीक जगह छी। छियै अहाँके कोन कोन जगह घमले छियै।
हम तऽ घुमय छी घूमय छी नरेगा पार्क घुमे छी। सत्याग्रह घुमै
बड़ा नीक नीक पार्क घुमे छी अहाँ के तऽ आओर कहैत छियै ने, अहाँके खेलमे कोन कोन सा खेल पसन्द छियै?
ह देखले छियै।
हू
ओते
बड़ा नीक नीक चीज खेलै छीअहाँके तऽ ह
लै छै।
हम देखेबै छियै, इह बैडमिंटन खेलैत छियै, हॉकी खेलैत छियै, कैरम बोर्ड खेलैत छियै अ दोला पाती खेलैत छियै। त आओरो कथि कहैत छै ने ओकर फ्री फायर खेलैत छियै। इएहे सब खेलै छियै। दहाएर कह छी नै। कथी आ पल छै, अहाँके सुनैमे आबै छै क आमके बगीचा छियै।
ह आम के बगीचा छियै। अहाँके बगीचा छियै आम के?
हँ इहो छियै। क रहवाज
अब सुनै छी आवाज?
हँ हँ, अब आबै छी अहाँके आवाज तेज।
कहऽइ छी आमरे बगीचामे लगा एत कि हम जादा बीचू कुमारदेव इहे सब लगेले छियै, डालमा भी लगेले छियै।
अहाँके तऽ बड़ा नीक नीक आम लगेलै छियै। कभी हमराके की खियाबै छियै ने?
हँ आबै छी हमरा यहाँ तऽ अहाँके खिलेबै।
हँ जरूर, कहिया आबैत छी? बोलैत छी जहिे कहैत छै ने ओहि दिना अबै छी हम।
आबै छी कॉले आबै छी तऽ हम कले खिला देै छी। हँ
ठीक छै हम बिहान आबै छी, लेकिन यादसँ अहाँके सु भागि जाइत छी जब आबै छी आमके बात कहैत छी या खाइ आबैत छी तब भाग जाइत छी अहाँके।
ऐसे बात ना छै, अहाँ कहबै त हम खिलेबै आम।
हँ तब तऽ आबै छी हम बिहान लेकिन खियाबै छी ठीक छै यादसँ?
हँ ठीक छै हम की हो छै अहाँ आबै छि ने?
हँ जरूर हम तब भी एन अबै लेकिन खियाबै छी, हर पै छियै ने, सुनयमे अबै छियै कि ए ऐ, लीचीके गाछ रोपले छियै ईसभ बहुत बहुत किसिम किसिमके गाछ रोपले छियै ई।
ह रोपले त छै, बहुत किसिम किसम बगीचामे पौध लागल छै।
बाह, कोन कोन सा पौधा लगेनेे छियै अहाँके?
हम लगेने छियै आम ली ची, कटहल आओर केला आओर
ह
दूर कदम गूलर गिलोइ सब लगैले छी।
बड़ा नीक - नीक लगैले छियै हमहुं लगैले छियै आ के लगैले छी लीची के लगैले छी कटहल के लगैले छी सहजन के लगैले छी गूलर के लगैले छियइ। एगो काडो के लगैले छियइ अमरूद के लगैले छियइ य इ कथी कहै छै न बहुते अइसन पेड़ पौधा छियै ने लेकिन का जानी हमनी के नामोे काहे ना याद आबै छी कि ने।
हँ सही कहै छी नामे याद न पबै छियै।
छै ई सब पेड़ छै लेकिन नाममे ने नै याद होइ छै। आर कहय छियइ ने अहाँक घूमै उमै मे को - कहाँ कोन जगह पसन्द आबै छै अहाँके?
हमरा घूमै मे सबसँ नीक लगै छै शिमला अहाँके शिमला घुमले छी?
ने शिमला तऽ नै छियै घुमले लेकिन कभी घूमय के मने सोचले छियै घूमय जाय के। कभी अहाँके जाइ छियै ने तऽ कहै छियै हमू जाइ छियै। किएकि घरे रहैत रहैत मोन ने लागै छियै कि ने।
हूॅं ठीक कहै छी अहां तऽ
अहाँकेँ तऽ समझिए सकै छी।
चलु अहाँके चलबै घूमय दिल्ली?
हँ चलै छीयै ने दिल्ली मे जी पी रोड देखने छियइ।
हँ ना हम तऽ ना देखले छियै।
नेए मने ओ सब - ओ सब जगह कहै छै ने वहाँके फेमस अथी एगो चीज छियै मिठाइ छियै। खयने छियै?
उंहूँ। हम तऽ दुनू मिठाइ खाइल छी हूं।
ने ने अहांक तऽ गलत बात बोलै छियै मने मिठाइ कभी उ न खैले छियै हम जन खैलेए मिठाइ छियै। बड़ी, बड़ी सस्ता मिलै छियै एहि से। दू अढ़ाइ सौ मे मिल जाइ छै मने ज्यादा मिलै छै तीन सौ मे एहिसँ मिठइया उ। अथि ओ - ओकरा ओ मिठाइ के कथी नाम कहै छियै ने। दिल्ली के जी पी रोडवला मिठाइ ब - सभ से फेमस ई नाम ओकर छियै। बास नहिऐसी छियइ कि ने।
हॅं ओ तऽ बहुत फेमस मिठाई छै की कही अहांके।
हूॅं एतना फेमस मिठाइ छै ई अहाँके खइलहु ने होइ।
हॅं सही कहै छी अहाँक खइले छी उ?
ने खइले नऽ छी लेकिन खायके हम तऽ सोचले छियै। अहांके कभी खैले छियै?
हँ हम तऽ लइकाये मे खेने छी इ मिठइया।
लइकाहेमे कोन ले जा कऽ खियैले छी अहाँके?
हम क जाइ खै
बाह तब तऽ अहाँके मने सुकून खूब आबै छी बचपन मे जन चीज कऽ लेले छियइ ने ओकरा बाद तऽ अलगे लेबल के अलगे मने मोन करै छैय से हमहु ई काम करै छी अब नै करै छी। कि नैय
हूँ
आरो कहै छी ने खाजा-उजा खलै छी अहाँके
हु
कोन-कोन खाजा खयलै छियै
काजू
तारके खाइ जे कहै छियै तारी पी लै छी अहाँके
हूँ पीबइ
ओ तरियाके कथी नाम कहै छियै तारी के नाम तऽ तारी छै। आइ खै एथी के पीने छियै ए ताड़ी हइ तारके हूकै छियै मने खाजोके होकै छियै तारिया हए अथी कहै छै नऽ ए खजूरके होय छै ताड़ी
हँ ठीके
ई नशा बला ताड़ी होइ छै कि मने अएसे ए एहिसँ पियैवला मीठा-उठा होइ छै कनि बाह तब अहेएहेसब काहै छै कसे नशावला छियै ई सेे
हँ नीक लागै छैय।
काहेकि यहाँ के पीये आर सब छियै ने उ सब बदनाम क के रख रगै छी कि नै आर कहै छैय। ने अहाँके कथी याद नऽ पड़ल छै अहाँके खेलमे कोन-कोन सब खेल पसन्द पड़ैय छै
ह तऽ खेल मे बहुत तरहके खेल पसन्द छै गूली-डंटा हॉकी फुटबॉल कैरम लूडो ई सब खेल पसन्द छैय।
बाह अहाके तऽ बड़ा नीक निगमन चीज करै छी ने इहे पसन्द छियै कैरम बोर्ड हॉकी बैडमिन टन इहे सब पसन्द छियै फ्री फायर इहे सब
चले छी अहाँ से बात करबै काफी नीक रहे छी अ अहाँ के रौदा में नऽ नी बहुत रौदा उगै छै
हँ ई तऽ बात कहय छी अहाँके बड़ी नीक कहय छी कि नऽ रौदामें निकलैके ना चाहे छी लेकिन का जाने की इ कौन-कौन लोक रहै छै रौदेमे खाली निकलय छय कि नाऽ
हूं
हूं ई तऽ बात छिय रौदा मे ना निकलय छी। रौदा मारि देतैय तऽ जनतये छी बिमार हो जाए छियय की नै अहा कऽ बी
चले छै अहाँ से बात कर के काफी नीक लगय छी रखै छी
रुकैयने एथी कथि कहय कहै छी याद ना परल छैय अहाँके माता-पिता चार लगेले छियय
हँ लागैले छी
कौन कोना में लगैेले छियय
आम अँचार लगैले छियै निम्बूे कऽ लगैय छियै मिर्चके लगैय छियै‌ आ और आमके लगेलै छियय आँंवलाके लगेले छियय ई सब लगेले छिय
अहाँ के त माता पिता के द्वारा छियै ने कभी खियाबय छिय ने आच एय-एय अचारवा मे से आमके
हम्म आय छै हमर घरे
अँ ठीक छय अहाँसँ बात कऽ क बड़ा नीक लागय छय, अहाँके माता पिताके कहय छी रौंदामे न निकलय ला, चलै छी धन्यवाद नमस् कार, अहाँसँ बात क के बड़ा नीक लगलै, कभी आउ टाइम मिल